हल्लो।
हल्लो।
हल्लो जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, ॿियो ॿुधायो तव्हां सभु बढ़िया?
बढ़िया -बढ़िया, तव्हां ॿुधायो?
बसि असां बि बढ़िया मौज पिया माण्हू, तव्हां छा पिया करो?
उहई मौज।
मौज बस, पैंजे सिंधियुन जी त मौज ई मौज आ।
हा, और छा? मस्त रओ खुश स्वस्थ रहो मस्त रहो, खाओ पीओ ख़ुश रहो।
रओ, ॿियो तव्हां छा छा व्यंजन ठाहींदा आयो सिंधियुन जा?
सिंधियुन जा त लॻभॻ सभी ठाहे वठदी आयां, बस हिकड़ी हिय‌ बेसण वारी भाॼी जी सेेयल वारी हो घट ठाही पाईंदी आं, न ठाहींदी आ मत मतलब हो मूंखे एतरी सुठी तरीक़े सां न पी अचे बाक़ी
टिकियूं कान वणंदियूं आइन।
न वणंदी त ॾाढियूं आइन, पर ओतरी सुठी ठहंदी न आहिन मां तॾीं ठाही नाए, मुंजी सावरन में ठहंदी आ जॾीं ठहंदी आ बसि सॾ कराए वठदा आइन, उते ई खाई वठदी आं त पाण न हा
भाॻन वारा आयो।
अछो भई आया त सही,
तां भाॻन वारा आयो न, तांजी ससु सॾ ता कराइन भई,
त न न वई अस कानपुर जा आयूं। हा हा कानपुर जो आया, और साव रन स में हाणे न ससु सोरो त कोने लेकिन हा ॾेर ॾेराणियूं आहिन, हुन हुनन सां आहे।
अ सुठी अॻियां उओ ई
हा -हा
अॻियां पाण उहो ई वध ॿुदायूं ता उओ ई ॾाढी वॾी ॻाल आ, पैंजे ॿारन खे गॾ करे वेहारियूं ता सब हिक कुटुंम खे पाण खणी वे ठायूं त इन खां वॾो त कुछ ई न आए भेण घर हिन में त दुनिया में त,
आहे त सब कुछ प्रेम सां ई आए। कयो त सभ कुछ आए न आहे, त लड़ाई झगड़न लाइ त अ हा। छा करनो आ प्रेम प्यार सां रहो, ह मन हो त सभिन खे हिक दिन मथे आ छा खईं वेंदासीं कु
ॿियो तव्हां सिंधी पढ़ियल आयो छा?
सिंधी पढ़ियल त न आयां, हा भई सिंधी आयां त गलाए त वठंदी आयां।
देवनागरी व इयो हूंदो आ न की भई, केर पढ़ियल हूंदो आ देवनागरी?
हा -हा, न न देवनागरी त न -न- न पढ़ियल न आये लेकिन हा ईय ख़बर आ कि देवनागरी त उअं ई हिंद दी वांगुर ई आहे, हिक तरीक़े हा त उहो ख़बर आए की कीअं लिखी वन
लीटियूं सिरफ़ हेठां ऐं मथां ॿ लीटियुन जो फ़र्क़
हा -हा -हा, त हो त हो ह ओतरो त सम्झ में अच अची वेंदो आ, हिकड़ी आहे मुंजी माइट्र हो हुनखे ईंदी आ, हो आए त नंढी, लेकिन मुंजो उन सां आहे ॾाढो सुठो त हो सिंधी सिख एती उनजा अंजो ॾहों पास कयो तई सिंधी में, त हा पेपर थींदा आइनि हुन ई खां, हा हा
लाइन मां टे पेपर, टे क्लासूं कयल आयां देवनागरी लिपि में बि, सिंधी जो ई
कई हूंदो, बारी कई हूंदो
हा, मां असांजे हितां थींदी आ, एन सी टी आर पी जो थींदो आ सिंधी जो, दिल्ली मां
अच्छा
उन्हनि जे थ्रू मां कयल आ। टे सालनि जो कोर्स डिप्लोमा, सुपर डिप्लोमा, उहे टे कोर्स कयल आहिनि मुंहिंजा
उहो मूंखे हुनजो त न ख़बर की हो काथों थी करे त हुन हुन
कंदी हूं न दीदी ऐं मुंहिंजो पहिरियों खां पहिरियों ॿियों टियों हीअं असां टेथ क्लास, मां इहे कया हुआ। मतिलब डिप्लोम में एतिरो कयो की पाण ॻाल्हाए सघूं, थोरो लिख सिखी सघूं, की गीता हुजे की पंहिंजी सुखमनियूं हुजनि बि अहिड़ा अहिड़ा पाण पढ़ी सघूं देवनाग
अच्छा, अच्छा, अच्छा हा न सुठो आहे, हुन सईं मां मूंखे ख़बर पई भई ॾिसो कई बार थींदो आ पहिरियों छै थींदो हुयो, मोबाइल जो कि माण्हू कोन हुया, ऐतिरो असां खे खबर न हूंदी हुई कि कहिड़ी शइ
की कहिड़ो शहर में छा थो थिए या छा भई छा थो पढ़ाएजो वञे। त पाण उन जो बि मौक़ो वठी करे, फ़ाइदो वठी करे, पाण पढ़ी सघूं।
पाण पढ़ी सघूं, हाणे त छा आहे न हाण त सभु कुझु हथनि में आहे, जो खपे आहे ऐतरी नॉलेज मिली थी वञे हिन सां, हा ॿारनि लाइ सुठो बि आ ख़राब इहा ॿई शइ आहे हिननि सां आहे कि
सिंधी ॻाल्हाईंदा हूंदा ॿारनि सां?
अञां त घटि ॻाल्हाईंदा आहियूं लेकिन हा, हा जॾीं सां हे फोन आहियो
तव्हां भई सिंधी पंहिंजी भाषा जेका
न आहे, ईअं सावरनि सां सावरनि सां त ॻाल्हाईंदी आहियां। लेकिन ॿारनि खे हेतिरी अंज चइण ई नथी अचे, त हो खिलण लॻंदा आहिनि। की मम्मी छा थी चए, मूंखे समझ में नथो अचे ईअं आहे की हा थोरो थोरो ॻल्हाइनि था पाण ॿार कोशिश करनि था, ईअं सम न न नंढा त न आहिनि, आहिनि त वॾा लेकिन मां छोकी सभु हाणे अ मतलबु, अलॻि अलॻि थी वेंदा आहिनि। त जीअं जॉइंट फैमिली थींदी आ न, त हुते वॾा ॻाल्हाईंदा आहिनि। त इन करे, त हाण सभु अलॻि थी वियासी त ईअं आ न की मेजॉरिटी ॿारनि जी उन्हनि में
मुननि में, अच्छा त उहा उहा ई भाषा उहो वधीक था कनि न न पर तव्हां थोरो थोरो घर में ॻाल्हाईंदा रखो, भले न समझ मम्मी छाता चओ? तव्हां हुनखे समझायो की बेटा अचे थी, उहो पाण ॻाल्हाइण नथा हा उहो ई आ न पंहिंजो ॻाल्हाए पर इहो ई आहे की थोरो थोरो सम्झी वठंदा पंहिंजी भाषा खे पाण ई अॻियां वध
खेबि मज़ो थो अचे जीअं मां ॻाल्हायां थी त हो ॿुधनि था
त हा त हुननि खे सुठो लॻंदो हूंदो न की कोई न ई मम्मी कंहिंसां पिया ॻाल्हाइनि भई छा पिया ॻाल्हाइनि त उन्हनि खे बि थोरो ईअं ख़बर पवंदी त उहो त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे न भेण
विच में कंहिंजो फोन अचे थो मां कटया जरा हाण कटी वियो हो विच में ईंदो हूंदो न कंहिंजो कर न लाइ हिन ई लाइ परल अलाए छा थी वियो आहे की कारया हुनमें डैशबोर्ड नथा ॾेखारनि।
कुझु हा कल्ह बि सर्वर कुझु डाउन पे थियो त मुंहिंजा बि न पिला हींअर बि न पे लॻो हिकु भाउ जो न पे लॻो वरी तव्हांखे पुछो त तव्हां चयो तॾही तव्हांॼो लगी वयो त मां सुठो आ न भई कयो हिक ॿे सां त हूअ त न जान पहचानीय पाण जान चां थिए पंहिंजा रिवाज़ थियनि ॿियो तव्हां चंडु मॾु मल्हाईंदा आहियो?
हा मुंहिंजी सस मनाईदीं हुई। त असां मनाइंदा आहियूं चंगुल। व्हां छा कंदायो चंडु में? तव्हां तव्हां क तव्हां कहिड़े शहर जा आहियो?
मां पालनपुर गुजरात जी आहियां।
पालनपुर गुजरात जा, अच्छा मुंहिंजा ॿार गुजरात जा तव।
अच्छा तव्हां तां हिते पढ़ाई अहमदाबाद ईंदा आहिनि या पढ़ाई में?
अ अ मतिलब मूंखे कुझ प्रॉब्लम हुई त हुते ईअं ई मुंहिंजी बुआ रहंदी हुई त असां हुते घुमणु वियासीं त हुते डॉक्टर जो इलाज कर्योसे। त हुतो ई हुते ई रही पई हुयमि त हुते ई थिया आहिनि ॿार मुंहिंजा।
अच्छा तव्हांजा हुतां जा आहिनि हा हा हो त सुठी ॻाल्ह आहे मुंहिंजे शहर जा ई आहियो तव्हां त। न न।
तव्हांजे शहर जी त न आयां लेकि किन आयां गुजु मतलबु गुजरात में ई थिया आहिनि ब हा आए आए हो त आहे भरूच में भरूच चहे तव्हांजी आसे पास आ हा हुते मुंहिंजी वॾी बुआ हा वॾी बुआ हुते मुंहिंजी रहंदी हुई हाणे त जॾहिं सां बुआ ख़तम थी आई हुई आहे घर त अथनि उननि जो लेकिन उअ पोइ अहमदाबाद वग़ैर रहण लॻॻिय आहिनि उते।
वरे हुते सभु को हर पंहिंजे धंधे माण्हुनि जा त उनजे करे सभु को अॼु हेॾां होॾां थो थी थो वञे उहो ई थो थिए पर उहोई यादिगिरी त रहे थी भेण की जिते पाण रहंदा हुआसीं हिते न आहे त झूलेलाल साईं ॼो मंदरु आहे उह त सभु यादिगिरी त यादिगिरी आहे।
त आहे सही ॻाल्हि आहे हेॾी परे रहूं था कॾे हाणे त खैर बुआ न आहे त होतिरो वञो न थी पाए लेकिन आहे भई उ हो पाणे में रिझ बि त पए थो न माण्हू हेॾोस
ऐं घर में वरी सॼो पाण खे पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ायूं लिख खायूं खाधा ठाहियूं खाधा खारायूं। वॾी ॻाल्हि त इहा आहे पंहिंजा पंहिंजा व्यंजन ठाहियूं ऐं पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी आइटमूं झट त कान था ठवनि, ईअं त आहे कुछु दिलि विझूं था, तॾहिं दिलि विझी करे ठहे थी शइ पंहिंजी, ॿियनि वांगुरु त हलो मारवाड़ी हुजनि, कि गुजराती हुजे की केर बि हुजे
हा, भई केरु न, मारवाड़िनि जी बि रोटी मां ई खाधी आहे मूंखे बि ॾाढी सुठी लॻदी आहे हुननि जी बि ह हा हुननि जी बि सुठी लॻदी आह, हुननि जी त मां म मुंहिंजे आसे- पासे रहंदा विया पहिरियों, हेॾी बढ़िया रोटी ठहींदा हुया मुंहिंजी, मुंहिंजी माउ ॾाढो पहिरियों ख़तमु थी वई हुई त हीअं कोई हुयो ई न, त हुननि सां ई धीरे- धीरे रोटी सिखी। हा उन, हा उननि सां ई सिखी पोइ, पहिरियों त हा उनजे बाद
पोइ सावरनि में, त उहो ई त आहे न हिकु धीअ त हुई ॿ पु कुटुंब संभालण वारी न्याणी, त उहा उनखे ई चएजे कि ॿई संभाले वेठी आहे, ऐं सस के बि माँ करे वेठा आहिनि हे उहो ई आ, बसि न, न बढ़िया- बढ़िया, ॿियो सभु बढ़िया तव्हां मूंखे ॿ ॿार, ॿ गुड़ियाऊं आहिनि मूंखे
हा
भई हिक टेंथ में आहे, हिकु पंजे में आहे।
अच्छा, मुंहिंजा बि ॿारहें में ब मुंहिंजा त अज ख़ैर जुड़वां आहिनि ॿई ॿार, हिकिड़ी धीउ पुटु आहे हो पो हाणे बसि ॿारहों पास करे कथी हाणे कॉलेज वन्दा, बस इ ईहो ई
भेण बसि, टाइमु प अ लो हलो वरी हा हला ठीकु आहे न भेण, हा हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल।
अ छाह तू राय तुमारा देखो बेटा इक बि कुझु ख़राबी बि सही कर ना पड़ेगा सब बात कर लीजिए ज़बरदस्ती करने क्या? अब चलो तुम ई हटो न ई